हेलो
हेलो
राम राम गीता बहन
राम राम सुनैत दीदी
की हाल चाल अहाँके बेटा तऽ दिन भरि मोबाइले मे घुसल रह रहैत अछि की करैत रहैत अछि
की कहू ई इंटरनेट नामक चीज घरमे आबि गेलै तऽ सब गड़बड़ा गेल बेटा कहैत आछि ऑनलाइन क्लास अछि तऽ गेम खेलाइत रहैत अछि रील देखैत रहैत अछि
आ आब तऽ जमाना बदैल गेलै हमर समयमे चिट्ठी पत्री पन्द्रह दिनमे पहुँचैत छलै आब इंटरनेट सँ एक सेकेंडमे मैसेज चलि जाइत अछि व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो सब तुरन्त
फायदा तऽ बड़ि अच्छी दीदी हमर बेटी दिल्लीमे पढ़ैत अछि रोज वीडियो कॉल पर बात
बात करैत छै
ओकर चेहरा देखी के मनके भरि जाइत अछि
पहिले तऽ
महिना मे एक बेर फोन होइत छलै
छल ओहो एल सी डी हँ दूर दराजके लोक लग आबि गेल हमर भतीजा अमेरिकामे छै ओतऽ सँ लाइव शादी देखलियौक लागल जेना हमहूँ ओतहि छी ई चमत्कार भए गेलै
पढ़ाईइ लिखाइ मे तऽ बड्डी मदद भेटैत अछि यूट्यूब
यूट्यूब पर सब विषय देख बाबा जे म
अच्छी क्लास मे से घर मे देखी के सीख लैत अछि लॉकडाउन मे तऽ ऑनलाइन क्लाससँ पढ़ाइ बचलै
हमरो पूतो पर हमरो पुतोहु गूगल पर सर्च करके प्रोजेक्ट बना तेयि छी पहिले लाइब्रेरी जाय के किताब खोजै के पड़ेत छले आब मोबाइलेमे सब जानकारी डॉक्टर वकील इंजीनियर सबके सलाह घर बैठे भेट जाइत छै
बाप आओर रोजगारमे सेहो फायदा हमर देवर गाम के मधुबनी पेंटिंग बनबैत छथि पहिने लोकल बाजार में पाच सौ मे बिके छलै आब अमेर
हम अमेज़न फ्लिपकार्टपर फ ल छथि पाँच हजार रप
विदेश तक ऑर्डर जाइत छै
आ हँ ऑनलाइन शॉपिंगक समय बचैत अछि घर बैठे राशन कपड़ा दबाइ सब आबि जाइत छै बूढ़ पुरानके लेल त वर्दान भए गेल लाइनमे लगभाग झंझट खतम
सरकारी काम सेहो आसान भऽ गेलै जाति निवास आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाय अछि रेलवे टिकट बिजली बिल गैस बुकिंग सब मोबाइलसँ पहिने त
पाइनेटर ओऑफ किसान के लेल सेहो फायदेमन्द मौसममे जानकारी मण्डीके भाव नया तकनीकसब फोनपर हमर भैया यूट्यूब देखिके जैविक खेती शुरू कयलनि आ फायदा बेसी होइत छनि
बैंक के काम तऽ एकदम आसान यू पी आई स एक सेकंड में पाइ
ओ नहि पा हो
ए टीएम के लाइन में लगबाक जरूरत नहि
अमकर नाममे सब्जीवा
सेहौ फोन पे सँ पाइ जाइत छी
जयत फायदा छनि तयत नुोकसान हो सेहो कम नाहि छैक सबक पैघ नुकसान बचत बच्चासभ बिगड़ैत रहैत छलै
सही कहलियै हमर भतीजा राति राति भरी पबजी खेलाइत अछी आँखी लाल पढ़ाइ चौफट मना करू तऽ गुस्सा करत अछी खाना नहि खायत डॉक्टर कहे छथि एकरा मोबाइल एडिक्श
रील्स शॉर्ट्स देखी देखी के बच्चा के दिमाग खराब भए रहल छै पन्द्रह सेकेंडसँ बेसी ध्यान नहि लागैत छै किताब पढ़बै धैर्य खतम और डान्स गाना के नकल क गलत हरकत करैत अछि
अशलील वीडियो गन्दा चीजसहो आसानीसँ भेटी जाइत छकै छोट छोट बच्चा के हाथ मे मोबाइल
ई देखि रहन नची है माँ बापके
पता नहीं संस्कार खतम भऽ रहल अछि
साइबर क्राइम बढ़ि गेलो काल्हि हमर पड़ोसनके फोन आइरले अहाँके बेटा एक्सीडेंटमे अछि पचास हजार भेजू बेची बेचारी डरी के भेज देलनी बादमे पता चलनी जे फ्रॉडर अछलै
हँ ओटी पी शेयर कर देलियै तक खाता खाली फेसबुक पर निकली प्रोफाइल बना क
ह ल ठाकैत अ छै लड़की सब फट अ
ब्लैकमेल करैत अछी गाम के
कतेको लड़की आत्महत्या के लेलक
स्वास्थपर सेहो असर दिन भरि मोबाइल देखिके आ आँखि खराब गरदनमे दर्द रातिमे नीन्द नहि आबैत छै बच्चा सब मोटा रहल आज अछी खेल कुदाई बन्द खाली बेैठी के मोबाइल
मेल जल खतम भऽ गेलै पहिने साँझ मे सब दाल दलान पर बैसी के गप
प्र कर ख
आप सब अपन अपन मोबाइलमे घरमे चाइर गोटे छकै तऽ चारू चुपचाप मोबाइल दे खैत अछी
रिश्ता न तऽ कमजोर भऽ रहल अछि शा दि बियाह में लोग आबि के फोटो खिंचवाबते आच्छी स्टेटस लगाबते ले दुल्हा दुल्हनसँ बातो नहि करैत अछि श्रद्धा भोजमे सेहो रील बनाबिते अछि
अफ्व बड़ी बड़ु तेजी स फैलैइत कछु वाट्सप पर किछु लिखि के भेजे दियए बिना जाँच ने लोग विश्वास क लैत अछि दंगा फसाद भऽ जाइत अछि कोरोना नमे देखीयै नहि कतेको गलत इलाज वायरल भऽ गेलै
पढ़ाइके नामपर नकल बढ़ि गेल ओ बच्चा गूगलसँ कॉपीक होमवर्क जमा करऽ देलत छी दिमाग नहि लगेतेअछी परीक्षा मे ऑनलाइन चीटिंग ज्ञान खतम डिग्री खाली
तखन उपाय कि छक दीदी इन्टरनेट के बिना रहलो नहिह जा सकै लक्ष आस रह नुसान नुोकसान
ह बच्चा के अठारह सालसँ कम कममे सए सए सोशल मीडिया नाह दिनमे एक दू घण्टाासँ बेसी मोबाइल नाही राति नओ बजेके बाद सभके फोन जमा लिअ
हँ हम तऽ आप खाना के टबल पर मोबाइल बैन कर दे देने छी परिवार सग बैठी के बात करे छी सडे के दिन नो मोबाइल डे
मोबाइल
मनबातची यूट्यूब कैम कैरम अन्तराष्ट्रीय खेलाइट छी
ह्म बच्चाके बुझते जे इन्टरनेट पर देखबाक केकीनहि गूड टच बेड टच जका गुड इंटरनेट बेड इंटरनेट सिखावते ओ टी पी पास हो र्ड केकरो नहि देबयके चाही
तेसर समय के उपयोग इंटरनेट स्किल सीखू सिलाइ ब्यूटी पार्लर खाना बनाबै इंग्लिश यूट्यूब पर मुख्य कोर्स ओकरा पाइ कमाबे मिल ह टाइम पासमे नहि
हँ फोनमे एन्टी वायरस वंटी वायरस राखू अनजान लिंक पर क्लिक नहि करू फेसबुक इन्ंस्टा टॉप प्राइवेट सेटिंग ऑन रखू अपना फोटो पब्लिक नहि करू
पाँचम डजिटल िटॉ्स हफ्तामे एक दिन मोबाइल बन्द कर कऽ प्रकृति के सन समय बताउ गाछ वृक्ष लगाउ किताब पढ़ू
पड़े है दादा दादी कें सात नहारु हँ सरकारके सेहो जिम्मेदारी छै स्कुलमे साइबर सुरक्ष कक्षा विषय पढ़ाई गाम गाममे जागरूकता शिविर लगाए गलत वेबसाइट बैन करएब
हँ माता पिता के सब सब बेसी रोस छै
छैत भ आ ना पहिने अपन
आदत सुधारू बच्चा के सङ्ग समय बितउ ओकर दोस्त बनू
हूँ ठीक तऽ दीदी आब हमर दोसर जगहसँ फोन आयत बा तऽ हम राखै छी
अच्छा जी प्रणाम
प्रणाम